हरे राम, हलो
हरे राम
ज़ी का ना मां कुझु चवां की तां कुछ
हा हा, तहां चो इन में छा आहे, टॉपिक न मिलंदो आहे ॻाल्हाइण लाइ?
हा टॉपिक, पी डी एफ में आयो हुयो, की टॉपिक तांहां जेहिड़े बि टॉपिक में ॻलाए सी घो ता, बसि कोशिश कयो की घटि त्वां घटि सिंधी चओ जीअं, असां वटि सिंधी जा लफ़्ज़ ॻाॾा वधीक का हिनि न दादा आहिनि, जीअं असां चॉकलेट खे बि चॉकलेट सिंधी में बि चईंदा हियूं, कॉलेज के बि कॉलेज चईंदा हियूं, हिंदी में छा आहे की? कॉलेज के महाविद्यालय चईंदा हियूं।
हा चईंदा आहिन सही ॻाल्हि आ।
हा त मां तव्हांखे कहाणी ॿुधायां फिर तव्हां
इन में थोरो अगरि सिंधीअ में ई चान था मूंखे थोरो हिन एप पे जे बारे में थोरो ॿुधाए स सघींदा कीअं कम छा कंदो आ। मां ॿ ट्रिन ॾींहंन खां ट्राए कयो त लॻे ई न पई फोन वोन।
त मां ने त पांजे हुन में हिननि जी जेकी मीटिंग हुई हुई। हुनजी स्क्रीन रिकारर्डिंग पांजे यूट्यूब चैनल में विझियो हुयो मांने अ ग्रुप में सेंड बि कयो हुयो।
हा,
तव्हां हिन में छा आहे की पहिले त तव्हांखे ऐप ते पांजी प्रोफाइल अपडेट
हा मुंजे हा माने उह
तव्हांजी प्रोफ़ाइल हा, प्रोफ़ाइल तव्हांजी तव्हांजी प्रोफ़ाइल ठही चुकी आहे तां तॾहिं असां मां कॉल करे सघां थी। जे अगरि तव्हांजी प्रोफाइल और फॉम न भरियो हुजे हा हा तॾहिं मां कॉल करे सिघां थी तव्हां की शायदि हो न हा हा, शायदि अचे थो की कॉपी पेस्ट करे नंबर जेका ऑलरे डी रजिस्टर आहिन और जेका फॉर्म बि भरियल आहिन सिर्फ़ हुननि खे कॉल बने सघे थी न त के बे कह के कॉल न बनी सघी थी।
ईअं उहेई मां मतिलबु चइनि पंजनि ॾींहंनि खां मां इहो ई कोशिश ती कयां की मुंहिंजी कॉल लॻे छो नथी पई पर हो मैम खे मेसेज कयो। त उन्हनि बि थोरो
हा छोकी हा हा मांखे लॻे थो न मैम जेकी आहे इकबाल कौर मैम हिकु त हो पंजाबी बि जो कम करे थी कमु करे थी पाण
त ऑब्वियसली एतिरा माण्हू मैसेज करनि त न त हिन लाइ उहो सभिनि जी हेल्प न करे सघे थी माखे लॻे थो।
हूं हूं और छा आहे वरी थोरो मां बि हिनमें सोच में पइजी वियमि जोकी पहिरियां बि मुंहिंजा पैसा आया न हुआ त वरी मां बि थोरो हेॾो हो न पई कयां की भाई ट्राए कोशिश कयां मुंजी पंज सौ आई मुंहिंजी हुई
अच्छा इन्ही ऐप में
हिन में न हो जेको सिंधी जोश टाक न हुयो।
हो कहिड़ो एप हुयो हुननि मां हुन जे बारे में ॿुधायो मांखे मुखे न ख़बर आ।
न न मां उतां ई शुरूआत कई। हा सिंधी जोशटोक चालू माने हुन मां ई कयोम टॉपिक बि अॻियां हूंदो हुयो। ऐं जीअं ऐ पंख खो बि न हलाए आवाज़ तुर बि न थे खटको वटको थियो त उहो कॉल रिजेक्ट थी वेंदी ईअं हुयो हुनमे
अच्छा हे केतिरी पुराणी ॻाल्ह आ?
इअ हाणे ई मतिलबु ॿ टे महीना पहिरें जी ॻाल्ह आ। ॿ ट्रे महीननि खां बि कुझु ज्यादा ई थी वियो हूंदो ऐं हिकु महीनो त मां पंहिंजे माइके वई हुयमि हा त इअं ट्रे चार महीना थी विया आहिन त छा मुंहिंजी पेमेंट ना आई आ ऐं मैडम खे बि चयोमांस त मैडम बि चए थी। की मेम सां ॻाल्हाए हाणें मां हुनखे थी कयां त उहा बि चए ती पई की मां छा कयां त हुनमें थोड़ो छाहे मन थोड़ो हो थी वेंदो आ न की भई हाणे हाणे न आई आ त मां बि वरी पो ओड़ो ध्यानु न ॾिनो।
अच्छा -अच्छा, माखे हुन एप लाए ख़बर कोन्ह हुई, त हाणे पेमेंट कोन्ह आई हुन ई एप में त मतिलबु की हो एप सु ठो बि न हुंदो इन
न न न इह्यें ना हे माने त सॼे फैमिलीअ खे जॉइन करायो, जेका आहियूं असां सभु।
त मतलब पेमेंट बैलेंस बैंक बैलेंस में आई हुई न?
हा उन्ह सभिनि खे बकाएदा आई। चार - चार, ट्रे - ट्रे हज़ार हा, असांजो शायद पहले यू पी हुयो पो बैंक जी डिटेल हुई, अलाए तॾहिं जे करे मतलब न अची सघी। पहले यू पी आई करायंई त हिनन मुखे ढाई -ढाई सौ करे ॾीनई त मुखे अची विया हा ढाई- ढाई सौ। पंज सौ, ऐं हुन खां पो जीअं थिए पियो न त चई इकट्ठी मिलंदी जे तिरो प्रोजेक्ट आ, जीअं प्रोजेक्ट ख़तम थी वियो उन्हन खे अची वई पूरी -पूरी मतलब कुछ ॾींहन में अची वयन हुन नजी, ऐं पर मुंजी न आई।
जी त मैक्सिमम हिन में जेके सिंधी जो स्टॉक हो हुनमें केतिरा मिलन पया?
उन्ह में हिक घंटे जा सौ रुपया।
हा ओलमोस्ट हे सुठो आहे, हिन में ॾहे मिन्टें जी कॉल जा सौ रुपिया आहिन।
त तहांखे अची चुकिया थव ईंयं।
हिक आहे। हा हेसि ताईं त छोकी मां ने ॻाल्हायो बि घटि हुयो जीअं एकवीह जून की मीटिंग हुई त माने ट्रेवीह जून के कॉल कयो हुयो।
अच्छा।
अॼु मांजी ॿी और ट्रे तहां मांजा ट्रे कॉल ट्रे कॉल आहियो मांजी हाणे ॿी काल आ कॉल हाणें- हारे हा थी हुई पंज मिंट पहिले माने कैंसां ॻाल्हायो हुयो।
त हुन में कम से कम अठ ॾह घंटा ॾींदा हुयासीं बकाएदा।
हूं हूं।
और हुनमें बि ईंयंई मैक्सीमम टाइम ऐति तिरो ई हुयो की भई सत मिंटनि खां मत्थे ॻाल्हाएंणो तव तहांखे मतिलबु ॾह मिंट तक।
हूं हूं हिनिमें में बि हे आहे की घटि मां घटि ॾह आहिनि वधीक ॻाल्हाईंदव त हिन मे ऑटोमैटिकली काल कटजी वंञें ती, जीअं ही ॾिसु हा जीअं हि ॾिसु पहले मांने जैंसां ॻाल्हायां पई हू कानप - पुर जी छोकिरी हुई बी कॉम करे पई त हुनमें में छा थियो की मांजा जीअं सत सौ ॿावीह सैकेंड पूरा थिया त पांजे पांण कॉल कटी वयी हिनसां पहिले जॾी माने हिकु फर्स्ट कॉल माखे त हे फर्स्ट कॉल जा ॾेखाए तो की अ स मतलब की प्रोसेसिंग में आहे तॾी बि माखे एटी फ़ोर रुपीस आया हिनि अॼ त मस हा न त मतलबु हिकु माखे हिकु शंइ त हे ॾेखारे तो की हो प्रोसेस और सब्मिट जे प्रोसेस में हिअ आए कि कॉल जो हाणे चेक थींदो की हुनमे ताहां की हुन्मे ताहांजा कैत एतरा पैसा ठाहींदा हिन लाए मां सोचां पई की मांखे घट छो आया आहिन। त हे हे आहे त हे की ॾहे मिंटे जा या त सौ मिलदा और ॾहे मिंट अज जेको कॉल रिसीव करे तो उनखे ॾहें मिंटे जा अस्सी मिलदा। और जेको कॉल करेे तो हुनखे ॾहे मिंटे जा सौ रुपया मिलदा लेकिन फिर हुनमें चेक थींदा की केतरा वर्ड्स तहां सिंधी में ॻाल्हाइन केतरा हुनन जे कम जा आहिन केतरा हुनन जे फ़ाइदे लाए आहे, त छोकी हुनन खे ए आई खे ट्रेन करणो आ ह न त हो सिंधी हा हा त सिंधी शब्द घटाए करे और हा हुन हूँ जेका पॉज़ आहे हुनन खे घटाए करे असांखे पैसा ॾेन ता। इन्ही लाए हुन फर्स्ट कॉल वाने सिर्फ़ ॾह मिंट ई ॻाल्हायो हुयो। त हुन जा सौ रुपय थियण खपीन प्या लेकिन हिनन मांखे एटी टू रू पीस ॾ न ॿ रुपए त रजिस्ट्रेशन करण जा हुया।
अच्छा असांखे करणो हुयो?
जी?
असांखे रजिस्ट्रेशन जा पेसा ॾियणा ता पवन?
न न असांखे न ॾे ॾेहड़ा हुआ हुनन ने ॾिना हुया त एटी फोर बाक़ी कॉल जा मिला हुया फस्ट कॉल जा लेकिन हिक पासे त इहे ॾेखारे तो मांखे।
हम्म, न पर कोई दिक्कत बि काने की। कुुर्सनत में वेठे अस्सी रुपया बि मिला त ठीक ई आहे।
हा ॾहे मिंटे लाए ठीक ही आ छुकी असां वट हाणे त होतरो कम कोने।
हा घर में
न घर वारे न न न घर वारे सां न ॻाल्हायूं था छोकी पी डी एफ जेको आयो हुयो हिनन जो जो त हुनमे हे ही हुयो की हे डोन ट में हुयो ताहांखे हे कम न करणो आ की ताहां घर में ई ॻाल्हायो। छोकी ह छोकी हे ऐप आहे इनजे पास जी पी एस बि आ छोकी हिनन खे गूगल और माइक्रोसो सॉफ्ट बैकअप करे तो हिनन जो हिनन जे पास वन मिलियन डॉलर फंडिंग आ जेकी गूगल और माइक्रोसोफ्ट डिनी आहे छोकी हुनन जे पास ए आई मॉडल आहे ट्रेन करण लाए त हे पांजो ए हे डाटा हुनन खे मोकलदा आहिन उह ट्रेंड कंदा आहिन पांजे ए आई की माइक्रोसोफ्ट जे पास बि ए आई आ, गूगल जे बि पास बि ए आई आ
हाणे जीअं हिन में चवन ता पया की ताहां ॻाल्हायो, त ईअं मुंजे अञा जोड़ो माण्हुन खे त ईअं मुंजी चाची आ जीअं और मुंजी ईअ भाभी वग़ैरह जन आहिन त छा हुनखे जोड़ींदम त त
हा हे त ॾिस्यो लेकिन पी डी एफ में त लिख्यल आ की सेम रूम र सेम घर में न हूंद
न न रूम में त न भई, हेठ मथे असां रहींदा जीअ मथे थी वई छत में हेठ ग्राउंड फ्लोर में, ईअं रहींदा आयूं असां।
हा हे ही मां बि सोची पई पेहले घर वारन सां ट्राए करदम लेकिन मांजे पास टाइम बि कोन हुयो और मां ने सोच्यो की ग्रुप में बार बार मांणु लो मैसेज करें थी न मां फ्री यां मां फ्री आहिय फ्री आयो त कॉल कयो त मां इ सोचां पैहले हिनन खे ई कॉल करे छॾा। फर ॾिसां छोकी घर वारा बि इ हूं हूंदा आहिनि न की हर मां भाई सां पंहिंजे भाउ पंहिंजे भाउ सां ॻाल्हायां पई हिन एप लाय कि अंसा अंसा करयूं ता छोक्री मां सां स सत साल नढ्हो आहे डिसु त शायद समझ तो ममी जंन ता हुननि खे सेखारणो पवंदो आहे त हुन न प्रेसिडेंट खां हेतिरा चिलर मिलनि था हे मूंखे नंढो कमु न ॿुधाईंदी कर छ त मन जो मांने बि सोचियो ठीकु आहे की ग्रुप में सभिनि सां ॻाल्हायां थी हुननि खे बि खपे कोई ॻाल्हाइण लाइ और जॾहिं थोरी वरी घणी सुठी पेमेंट ईंदी तॾहिं घर वारारनि सां चाहींदमि हा तव्हां हाणे कयो की अचे थी सुठी
न त पर एतिरा ई पतो अथव ठीक अथव जोकी जोत टाक में न एतिरा न पिया मिलनि ॿुधायां थी न सौ रुपया पूरे घंटे जा पया मिलनि त असां पूरे ॾींहं त वैसे ॻाल्हाए वठ वठंदीअमि मतिलबु मुंहिंजा सौ रुपया थी वेंदाआ
असांजी कमवी ईंदी आहे मथे वारी कम म पिकअप करण लाइ हाणे त न अचे थी छोकी हुननि जा बि न करा हुननि जा हुया की हिक घंटे जा सौ रुपया और जेकी झाड़ू पोछा बर्तन कंदी आहिनि हुननि जा त हिकु घंटे लाइ त पंजाहु ठहंदा आहिनि लेकिन अगरि कोई जीअं कोई म मेहरी नागो करे थी त असां ॿी माई खे रख हुतां त हो हिकु घंटे जा सौ रुपया वठदी आहे छोकी हो हिकु हिक ॾींहुं लाइ आई आहे छोकी उअ नागो करे वठी हुई त हा हे हिकु घंटि जा सौ रुपया त मज़दूरनि खे बि न मिलनि था अॼुकल्ह जा
हा न सही आहे पर ठीकु आहे मतलबु घटि घट बि न आहिनि भई माण्हू टाइम पास करण जे हिसाब सां सही आहे पोइ
हा मतिलबु हा हुननि में छा आहे न की हुननि जी कम की गारं टी न हूंदी आहे अगरि हे गारंटी ॾियनि था की हिकु ॿ महीना असां तव्हां सां कमु कराईंदव त हिक अॾ सौ रुपया ठीक बि आहिनि कि हा ठीक आहे काथे काथे असांखे कुझु तयारु थए करे वञिणो बि कोन्हे ट्रांस्पोटेशन जो बि ख़र्चो न
बिल्कुलु बिल्कुलु उहो ई
त हुन ई लाइ त फ ठीकु आहे घर में वेही करे करेूं था लेकिन अगरि जीअं होगा जीअं वॾा वॾा माण्हू ॻाल्हाईंदा आहिनि कोन्हे स्टेज में की इन इंडिया जी जी डी पी वर्सिस ॿारनि भार ॿहारी कंट्री जी जी डी पी त हो टे घंटे जा हिसाब मिलंदा हुन ई नमूने घटि आहे छोकी हर छोकी हेतिरे ॿारनि खे असां ॿुधूं था न त कॾहिं कॾहिं लॻंदो की हर हिक शय जो बाग ॿ पहलू थींदा आहिनि त हिकु पहलू सां ठीकु आहे है न की इहा कुझु नस कुझु सही और हिकु पहलू सां हा
की भई शोर आहे या ही इनम में त इहो कोई लफड़ो कान्हे न?
न न न न न न बस ही आहे की अ ब्लूटूथ पाए करे करिणो आहे छोकी विदाउट ब्लूटूथ त आवाज़ न ईंदी
अच्छा त तव्हांखे मुंहिंजी अचेव थी न ब्लूटूथ न लॻल आहे
अच्छा तहांजी अचे थी लेकिन जॾहिं माने फस्ट कॉल कई हुई न तॾहिं मांखे न अचे पई त हुननि चओ की तव्हां ब्लूटूथ लॻायो
न ब्लूटूथ लॻाइण सां आवाज़ु न ईंदी आहे तॾहिं मां ब्लूटूथ न यूज़ कंदी आहियां छाहे अॻियां ईअं फ़ोन करे ॻाल्हाए न सही रहंदो आहे जेको स्पीकर में करे ॻाल्हाईंदो त हुनन जी ॻाल्हि ॿी आहे बाक़ी उन में त जेको पहिरें जो हुयो उन में असांखे लिखल ई हो की तहां खे बलूटूथ जो इस्तेमाल न करणो आ जो
अच्छा न हिन में उल्टो आ मां- ख़ुद ब्लूटूथ न पसंद आहे मुंहिंजे पास आहे लेकिन माने हुन लाइ वठो हुयो की जा मां जाते
हा-हा त हाणे तव्हांखे लॻियल तव?
हा हाणे त लॻलि आहे छोकी हिन में अचे ही कोन पई मांजी फस्ट कॉल में।
न त तव्हांजी आवाज़ त साफ़ ती अचे ब्लूटूथ में मुंजी न ईंदी आ मां चाहे कंहिं सां ॻाल्हाईंदी बि आहियां। अलाए मुंजी आवाज थोडी धीमी आहे अलाए छा आहे ईंदी न थन अॻले माण्हूअ खे।
कॾहिं कॾहिं थींदो आ, मांजे घर में बि ईअं थींदो आ की। मॉडल मॉडल जो फ़र्क़ु थींदो आ जीअं मांजो सॅमसंग फोन आ मम्मी जो हिक हिक नयो कंपनी आई हुई एजे एआई प्लस हो इंडियास गौट इन में बि हारे स्पॉंसर करे थो।
हम्म
त हुन कॾहिं कॾहिं न कहिड़े फ़ोन जे मॉडल में कुछ ख़राबी अची वेंदी दि आ छोकि अ‌ब और जेका ऐप न शेड्यूल खपंदा आहिन इंस्टॉलेशन अपडेट मां खपंदा आहिनि एप हर एप